हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हँ भाइजी नमस्कार
नमस्कार की होइ छै
ठीक छै अहाँ के की हाल छै
ठीक छै
की सब होइ छै भायजी
न कुछो बैठल छियै
आओर बताउ भाईजी खाना पीना भए गेल अहाँके
हँ खाना पीना तऽ नहि भेल छै कऽ कए दरमे होतै
की सब बनल छै अहाँ के आज खाय मे
खानामे तऽ शाकाहारिए बनैत छै रोटी भुजिया लौकाके सब्जी इएहे सब बनै छै
अच्छा
जी भाइ जी
आ एकटा बात आरो याद आबि गेल
की भायजी
अहाके विद्यालयक सबस प्रियम शिक्षक के छले
हमरा तऽ विद्यालयमे सभसँ अच्छा हिन्दीवला टीचर रहलथिन बहुत बेजोड़
अच्छा
जी भाायजी
हमरहु एकटा शिक्षक छलाह जे हमेशा प्रेरित करैत छलए जे पैघ सपना देखू हँ शिक्षकके योगदान जीवनमे बहुत महत्वपूर्ण होइ छै
जी भाजी अहाँके ठीक कहैत छी
अहाँके माता पिताके योगदानके बारेमे की विचार छै
ओहो बहुत योगदान रहलै गार्जियनके योगदान जे होइ छै ने बहुत बड़का योगदान होइ छै
हँ हँ लेकिन अहाँके एक बात पता छै
की भाइजी
माता पिता क बात शिक्षके के स्थान बहुत ऊँच मानल जाइ छै हँ शिक्षक जे होइ छै एक तरह से भगवान के रूप
जी भाइजी अहाँके एकदम ठीक कहैत छी
न कुछो करलु बिना शिक्षक के साथ के य आशीर्वाद के
जी भायजी अहाँ एकदम सटीक कहै छी तऽ भायजी अहाँके जामुनके पेड़ छै
हँ सुनै छी
अहाँके जामुनके पेंड़ छै
हँ छै
कएय गो छै
जामुन के पेड़ तऽ हमरा एके गो छय
ओ तऽ अहाँके तऽ जामुन खएले होकम
हँ आ शिक्षक सँ याद आयल, एगो गाना सुनले छी अहाँ गुरुमे संसार समायल गुरु का आशीर्वाद पाय सुनने छी भाइजी
गुरुवे गोविन्द बनाय गुरु वे तू ही संसार है
के अनुसार सफलता के रहस्य की छ
सफलताके रहस्य इएह लोकके योगदान छै शिक्षक माता पिता ई लोक
तऽ अहाँ एकदम एकटा बात सही कहलहुँ मुदा हमरा अनुसार नियमित मेहनत धैर्य आर अनुशासन
जी भाइजी
अहाँके एकदम ठीक कहैत छी हर चीज
हँ लोक अक्सर परिणाम पर ध्यान दै छै मुदा प्रक्रिया पर ध्यान देब सेहो जरूरी
एने कृष्ण भगवान जी कहले छथिन भायजी कि कर्मके जे फलके चिन्ता मत करू छी
कृष्ण जी कहलथिन कि कर्म करू फलके चिन्ता नहि करू
न भायजी
अच्छा
कर्म कर्म तऽ फल अपने आप मिलि जाय
सही कहलियौ प्रतिदिन थोडा थोडा प्रगति सेहो महत्व
जी भायजी बूँद बूंदसँ ने समुद्र भरैत छै
करम करै जेबै, आ एगो आर कविता छै
लेकिन भायजी कहै छै बूँद बूँद सँ समुद्र भरै छै लेकिन बाढ़ि सँ एके बेरमे भरि जाइ छै
हँ मजाको खूब करै छी भाइजी
हम एक बेर भायजी कहली एगो पोखरा कोड़ने रही ठीक हँ भायजी आ सोचने रही बूँद बूँद सँ भरै छल, मुदा बाढ़ि आबि गेल आ एके बेरमे भरि गेल
ओ हो हो हो ओ एगो आर कविता अहाँकेँ पता छै
की भायजी
नेकी कर आ दरिया मे डाल छै
भायजी, अहाँ ठीक कहै छी अपनेहि मुँह सँ सुनि लिअ
सही कहलहुँ भायजी हँ, कखनो कखनो अपन विचार आ लक्ष्य लिखि लै छी
जी भायजी अहाँके जे कहैत छी से सही छै हँ भायजी लिखै छी
अहाँकेँ कोन गुण जीवनमे सभसँ बेसी महत्व दै छै
गुणमे भायजी एकाग्रता, स्थिरता आ धैर्य
हमहूँ हमरो सँ ई तीनू गुण बहुत पसन्द छै
जी भैयजी
जीवनमे ज्ञानक सङ्गे सङ्ग व्यवहार सेहो महत्वपूर्ण होइत छै
जी भायजी अहाँकेँ एकदम सटीक कहै छी
अहाँके सूर्योदय पसन्द छै कि सूर्यास्त भायजी
हमर सूर्योदय आ सूर्यास्त दुनू पसन्द छै
किऐक भायजी अहाँके ई दुनू किऐ पसन्द छै
दुनू होइ छै एहि लेल दुनू पसन्द छै
आहाँ तऽ बड़ा नीक बात कहलिए भइजी हमरा तऽ सूर्यास्त पसन्द छै
भायजी अहाँके त्यौहार मे सभसँ अच्छा त्यौहार कोन लागैत छै पर्व मे
त्यौहार मे तऽ हमरा सभसँ अच्छा दिवाली आ छठ लगै छै हमरा अरके
वाह भाइजी ई तऽ हमरे पसन्द छै अपने के
आहू के दिवाली छठ पसन्द छै
जी भाइजी हमरो न दिवाली छठ अच्छा लागै छै
ओ हमर एगो भुइली बहिन छै ओकरा न रक्षा बन्धन खूब नीक लगै छै
जी भायजी
काहेकि रक्षाबन्ध नमे ओकरा खूब त्यौहार तोफा मिलै छै
जी भायजी
साल भर के ललाइ आ एके दिन मे सब कुछ हुर लेय छै
जी भाइजी तऽ हँ तऽ उ लगके उहे काम रहे छै भायजी राखी बानहे के त तोफा तऽ मिलबे
हँ हँ रक्षा बंधन जे छै भाय बहिन के अनूठा प्यार छै न
जी भाइजी एगो गाना छै भैया तू रखियह बहिनी के प्यार
वाह वाह ई तऽ आहाँ गाना एकटा सही कहलियै भायजी
राखी के धागा मे बहिना के प्यार बनल रहे भैया
ई मैथिल गाना अहाँ के मुँह से बहुत शोभै छै भायजी अहाँ एक काम करु अहाँ स्टेज परफोर्मेंस दियो एहि गाना पर
जरूर भायजी जे अहाँ के मुँह
आ भाइजी आहाँके अगर हम अपना घरे बुलाएब खाना पर निमंत्रण देब भोजन पर
जी भाइजी आहाँ एबै जरूर आइब भाइजी अहाँ बुलाइम हम न आइब
तब तऽ अहाँके हम गानहु के मौका देब खाय लेब हमनी आ हम अपन घर भरके बैठा केे अहाँके गायब गबाएब
जी भाजी बहुत मजा आइ भाइजी भाईजी बहुत मजा य अहाँके
ई बात नोट करबाक योग्य छै
जी भाइजी तब भाइजी अहाँके खाना मे की की पसन्द छै
हमरा के हमरा के खाना मे तऽ दाल भात आ चोखा आलू के चोखा सेही अ अच्छा नीक लगै छै छैय कि नै ओर बताउ भायजी अहाँके गाछी उछी छै कि नइ
हँ भाइजी गाछी छै पन्द्रह बीसगो पेड़ छै आमके
त्यौहारमे कोन त्यौहार नीक लगै छै
हँ तऽ त्यौहारमे कहली न अपने ही के पसन्द हमरा नीक लगै छै
दिवाली छठ भाय बात ई छै ई परिवारक सब सदस्य एक संग होइ छै न तऽ आनन्द आर बढ़ि जाइत छै
भाईजी इतना मजा आबै छै न
परर्व केवल उत्सव नहि बल्कि अपनापन बढ़ेबाक माध्यम सेहो छै
जी भाइजी बिलकुल सटीक जवाब कहै छी भाइजी आहाँ
एक एकटा प्रश्न पूछू भाईजी आहाँ सँ अहाँ भविष्यमे कोनो व्यवसाय शुरू करबाक सोचै छिये कि नइ
सोचै छी भायजी
कि सभ सोचै छी
ही ही
तऽ की सोचै छी भायजी
सोचै छी कि एगो पेट्रोल पम्प खोलू
अच्छा, बहुत नीक रोजगार देब सेहो समाज लेल योगदान होइ छै
जी भायजी अहाँके
अहाँके नेतृत्व करब पसन्द छै कि टीममे काज करब
दुनू करल पसन्द छै।
दुनू पसन्द छै नहि तऽ दुनूमे सँ जादा कोन पसन्द छै
वहाँ तऽ टी मे काम करल
टीममे काम करयसँ की होइ छै ने कि अलग अलग तरहके लोकसभ केना व्यवहार रखयके छै, केना विचार बनाबयके छै, से सभ ज्ञात होइ छै, हम तऽ कॉलेजमे पढ़ै छी तऽ हमरा मे बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसन होइ छै मने कि जे काज दै छै, हमनीके ओ हमनीके टीममे करेके होइ छै टीम वर्कसँ की होइ छै ने अहाँके बोलचाल के ढंग, साथमे चले के ढंग, काज करे के ढंग ई सभ सेहो सुधरै छै
ओ भायजी तऽ अहाँके तऽ एकदम ठीक कहै छी
आ जीवनमे अहाँके अनुसार सभसँ महत्वपूर्ण चीज की छै।
ई सभसँ महत्वपूर्ण चीज छै कि माता पिताके सेवा करू
ओह भायजी, बहुत परिपक्व विचार छै अहाँके
जी भायजी अहाँके की विचार छै
हमर विचारमे सीखैत रहब आ नीक मनुष्य बनल रहब सबसँ जरूरी छै
जी भैयजी अहाँकेँ बिल्कुल ठीक कहैत छै
छै कि नहि छै अगला बार हमरा साथे गर्मी छुट्टी अहाँ यात्रा करब, चलब कि नहि
हँ भायजी, अपने कहब तऽ हम नहि चलब, मुदा अपने कहब तऽ जरूर चलब
ई गर्मी छुट्टीमे तऽ अहाँके मौका नहि मिलल हमनी कनि देर सँ बतियालियै
जी भायजी, बतायब ने कि अगिला गर्मी छुट्टीमे।
अहाँ कहू, ठंढा जगह घूमऽ चलब, जेना शिमला भऽ गेल
जी भायजी जरूर चलि जाय
ओ भायजी, अहाँके खाना-पीनाक भेल कि नहि भेल
जय बी भायजी, खाना खा
कि सभ बनलै य।
खानामे तऽ बनैत छै, वही रोटी, भुजिया, लौकाके सब्जी
तऽ अहाँ अपने सँ बनबै छी कि अहाँके माताजी बनबै छथि कि अहाँके बहिनजी बनबै छथि बहिनजी नहि बनबै छथि अहाँके
नहि भायजी, हमर बहिन नूनू छै एगो छै तऽ ओ
भुली छै ठीक बा भायजी, अहाँ सँ बात कऽ के हमरा सेहो नीक लागल अहाँ सँ बादमे बतियाएब प्रणाम भायजी, प्रणाम
खुश रहु खुश रहू